हेलो ।
हेलो ।
हँ बाजना ।
नमस्ते ।
नमस्ते ।
की करै छी ।
किछु नहि बस खाना खाइ छी ।
ठीक छी ।
हँ ठीक छी । दू ।
हँ- हँ हम ठीक छी कि खइ छी ।
भात दालि सबजी ।
हेलो ।
आओ हँ भात दालि सब्जी ।
फे अहाँके रोटी नहि गिराइया भाते खाइत रहै छी हमेशा ।
नहि रोटी नहि निकल यए हमरा ।
कए कथीके सब्जी बनेलियै ।
सब्जी आलू परवलके ।
आगे परबल न- परबल नई। क लगैया ।
ह परवल तऽ हमरा बहुत नीक लागैा ।
हेलो ।
हँ की ने ।
परबल नीक लगैया अहाँके।
परि ब त । बहुत जाददा नीक लागे क तोरा नहि नीक लागै छो।
हम तऽ दूर से नहि देखऽ चाहै छियै पल के । एहिना हमरा नहि पसन्द अइ की करू ।
खाओ जाओ परन खनाा बहुत फायदेमन्द होइ।
ओ हमरा नहि । पसन्द ह ।
सहीसँ बात करू ।
ओठ जे । आँ ।
आओर सभ ठीक छै अपन कहियौ ।
नहा लेलियै ।
एखन थोड़े नहेले सुब है मे नहेलियै न ।
नहि एतय तऽ बहुत गर्मी छै ने हम तऽ एखनो नहेलियै नहाए प रह लए।
हँ एतो गर्मी छै लेकिन हमरा। के नहि रहै छी ।
ठण्डा लगैय नहि तऽ ।
हँ ।
क एते ठडा -पिला लगैय। अ क ।
की करियै आब हमर- एते शरीर कोमल छै तऽ हम की कऽ सकै छियै बतबियौ।
र घर मे सब ठीक है ।
सभचीज छै अहाँ बताउ।
सब खा ल लक खाना ।
सभ खा लेलखिन सभ । सुतय लए गेलखिन आब ।
ठीक छथिन अहाँ कहू ।
सभ बढ़िआँ छै ।
आ दुर्गा । पूजा के की प्लानिंग अइ ।
दुर्गा पूजा के किछु- एहन खास तऽ नहि य। जे होइ छै हर साल तऽ मेला लगबे पड़ छै गाँव में । बाँकी जे होइ छै से हेबे कर हँ दुर्गा पूजामे घुमै लए। क नहि जेऔ तऽ जेबै । फेर भ एते नीक मेला लगै छै अपन गाँव मे ।
ओहो -ओहो तऽ एबे करत । ।
के ।
ओ दीदी के बेटी ।
हँ ओ हबे करते।
पुजा मे की ठीक छै।
पुजा बहुत नीक लागै छै एतयके। और अहांके खाना बनि गेल?
हां बनि गेल खाना।
कि सब?
आइ हमर खाना छै छोला समोसा ।
ओ ई खाना छै ।
हँ हमर सभके कहियो कहियो मोन भऽ जाइया गाँवके खाायके हमसभ मैथिली छियै ने तऽ एहि ल ।
हँ से बात तऽ छै । और बताउ।
आर कपड़ा कीन लेलियै दुर्गा पूजाके।
नै एखन नै किनलियै ये।
कि किनबै?
देखियौ आब की किनबै, कोनो सुटे किनबै।
आइ काल्हि अहां त सूट नहिये पहिरै छियै।
नै पहिरै छियै त, सूट पारम्परिक छै ओ ओ नै पहिरियै। सूट कहुं नै पहिरियै, सूट त मिथिलाके पारम्परिक ड्रेस मे आबै छै।
हेलो।
हां हां बा जियौ।
कत गायब भ जाइ छियै?
पता नै भ सकैए कोनो दिकत हेतै। गायब त हम कत हां कहियौ ने। हेलो।
हां कत गायब भ जाइ छियै।
कतहु गायब कि हेबै, गायब नहि होइ छियै, पता नै आवाज चलि जाइत हैत।
हुं, शादी कखन करै छियै तखन अहां?
एखन टाइम छै। विवाह मे।
बियाह कनि करू भोज उज करू।
हां हां, भोज त हेबे करतै भोज कहुं नै होइ।
सैह। की सबके हेतै?
भात दालि, जे होइ छै मिथिलामे भात दालि सब्जी साग तरुआ पापड़ और की हेतै।
अहुं मैथिली छियै की?
नहि हम मैथिली किया रहबै ।
हेलो ।
हँ ।
अह मैथिली छियै ।
नहि -नहि हम मैथिली कििया रहबै हम तऽ की बताकी छीिय बादमे बता देब ।
अच्छा आऔर दोस्त सबसँ बात होइय अहाँके ।
सभ सहेली सङ्गीसँ हमरा बात होइत रहैय । त अहीं से नै होइ छलय। एते दिनसे।
हां, हमहुं सोचै छलियै, लेकिन कनि बिजी छै टाइम टाइम नै निक लैत रहैये कि करू, हां समय नै निकलैत रहैये कि करू?
भऽ गेल अहाँके परीक्षाके तैयारी ।
ह चलै छै की करियै ।
अच्छा । आओर घरमे मम्मी पप्पा ठीक छथि ।
हँ सब ठीक छथि अहाँके आगे की करे के विचार हइ ।
आगाँ तऽ एहन कोनो विचार नहिए देखियौ आब की कऽ सकैत छियै ।
आ । तऽ किछु एखन । किछु प्रोग्राम न है ।
नई- नई एहन किछु खास तऽ नहि अइ हत तऽ बताइए देब ।
हँ ।
आओर अहाँ से आउ मधुश्रावनि। सामनीमे ।
कक्कर ।
बगल के भाभी के मधुश्रावणी हेते ओहिमे आउ।
हेलो ।
हँ -हँ आउ कहलकै सामने एतै ने भाभीके ओहिमे ।
नहि ओहिमे नहि कोजगरा मे आबै से आब ।
हँ को झगड़ामे तऽ भी करू भाइजी।
हँ -हं । तऽ देखऽ जरूरीए छै ।
हँ देख । जरूरी छै ओहिमे ।
हमरा भाभी जे छथिन ।
हँ- हँ इहो ब सहए छै दूसरा । एगो सबसँ पइ क । खिन आबो हमरा ल सब । छोटे से दनेखनता। हँ देखियो मिलियो भभियो सब भावियो के बात विचार बहुत।
हँ भाभी तऽ । गाँवमे पूरा नीक नहि लागैत हेते।
नहि हुनका नहि नीक लागै छै लेकिन की करथिन गाँव तऽ पड़तनि ने ।
ह्म एखन रहथिन कखन जेथिन दुर्गा पूजाके बाद।
हँ दुर्गा पूजा देख के जेथिन गाँं के दुर्गा पूजा एहन होइ छै। बाहर से लोग देखे ल आबै छै जेथिन भाय। जए के साथ ।
हेलो ।
हँ जेती ने अपन भाईजीे के साथ न ।
हं । आर भाइजी एखन कमाइ छथिन ।
हँ किछु तऽ सीखै छलखिनेँ कमेबे करथिन।
हूं ।
आओर कहिो त है ।
आओर अहाँ कहियौ कतहु घूमय नहि जाइ छी ।
नहि एखन फिलहालमे तऽ घुमय लए नहि जा रहल छी कतहु । सोचै छीिय कतहु जायके ।
कत्तऽ जेबै ।
देखै छियै होइ छै तऽ जाइ छी सिमरिया नहाय लए ।
हँ के-के ।
हम जेबै माँ जेथिन पप्पा जे बहुत।
ह कहिया जेबै ।
आब भऽ गेलै मल्लिमास खतम भए गेल छै आब देखियौ कनि दिन बाद दस पन्द्रह दिन भऽ सकैए । कनी धूप कनी रौदावक । कम भऽ जाइ छै ने ओहिके बाद ।
हँ । हम सब गेल रहियै तऽ राते- राति गेल रहियै फेर। आबि गेलिय दिन तक । हम सबजी गेल रहियै ।
हँ । तऽ एहिसँ पहिने तऽ हमूसभ गेलियै । तऽ नहि गेलल ने तस ।
दू बजे निकलल रहे राात के भोरे छओ बजे पाँच बजे तक पहुँच गेल रहे। नह वा का सते ।
हमस हमर सबके तऽ आठ बजे के गाड़ी छली। बेर । राजनगर से तऽ हमहुं सब वह दू बजे तक पहु। चललहिै फेर दू बजे के बाद पं्डाजी के घर पर गेलियै । फेर देवता राम क क फेर हम। तब घुमैत फिरैत मतलब सांझ तक हमहुं सब आबि गेल रहियै।
हुं।
तैं दुआरे देखै छियै। हँ ओतय नीक लागैत रहै छै ।
आ तऽ पानि से निकलैके मोन नहि करैत रहे जबरदस्ती सब निकाललक।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
ह ।
और बतबियौ तखन की सब भ रहल छै? किछु नया ताजा खबर सुनाउ शादी वियाह कहिया क रहल छी? नै हमर नै भेले हमर त आब हैत।
हां, सुतै कते बजे छियै अहां सब?
सुति रहै छियै, आब कनि देरमे सुतबे करबै, खाना खा क ओकर बाद की करबै सुतबे करबै।
हुं। आर, ओ सब कत अइ। बहिन सब?
बहिन सब, सब एम्हरे छथिन, केओ अपन खा क सुतलैथ हे केओ अपन बाहर मे घुमि रहल छैथ। हां। सब अपन हां, सब अपन अपन काजमे लागल छथिन।
हुं, अहांके आवाज नहि अबैये ठीकसे।
एखनो नै आबैये?
हां आब अबैये। बहिन सब सुति गेल कहलहुं।
हां, बहिन सब सुतलै, एगो जागल छै पानि पीबै छै।
हुं, एके गो बहिन अहांके गाँवमे रहैय ने, त कोन सुतलै कोन जागल अइ?
सब अखैन गाँवे आयल छै ने।
अच्छा, कहिया आयल?
एलैये ये बीस दिन पहिने, पाँच छ दिन पहिने।
आर एगो बहिन के त सालगिरहो हैत।
हां हां, एगो बहिनके त सालगिरह छै।
पार्टी नै केलक?
दावत त देने रहै लेकिन हमसब ओहिमे गेलियै नहि।
अच्छा, ठीक छै चलु। खाउ, जाइ छी सुत।
ठीक छै ठीक छै।
हुं।